हेलो नमस्कार
नमस्कार
आओर बतैयौ अहाँके की करै छथिन
सभ नीक छियै कुछ न कहै छी हम
ओ अहाँ के खाना खा लेलथिन
हँ खा लेलथिन अहाँके खा लेलथिन
हँ कहू
की खै की खेलथिन
हम खयलिय दाल चावल आलू सजमैन के सब्जी सलाद सलाद मे खीरा रहले ह गाजर रहले ह चुकन्दर रहले हे यह सब खली खलिय हे सलाद मे फेर खैलियै ह चटनी खैली या अचार खैली बड़ा नीक खाना भए गेलै या आज आनद आ गेले बड़ा नीक खाना आओर बताउ ने अहाँके खाना मे कथी कथी खलियै यऽ
हम खलियै चावल दालि सबजी पापड़ तिलौरी सलाद अचार इएहसभ खयलियै ह
चलियै अब खुद से बनैली कि माताजी बनलखिन हे अहाँके
माताजी बनैली है
ओ अहाँके खाना बनाए ह आ जात है
हँ आ जाइ छै
अहाँके खानामे कथि कथि बना लै छियै हेलो
हेलो
हँ बोलियै ने अहाँ के खाना मे कथिी कथिी बना ले छियै
खानामे हम बना लियै छीिय चावल दाल सब्जी हर तरहके सब्जी बना लियै छीय मीट मछली भी बनालइ छै ई अं्डा भी बना लै छियै
बोलिय न
सब बना लिये छै भाइजान एक रोटी को छोड़ कऽ
ओ आओर बतयै न अहाँके खेल कूद मे खेल मे सबसे नीक कोन खेल लागै छै
कबड्डी उबड्डी या छै नीक लागै छै आओर हॉकी खेलना फुटबॉल क्रिकेट बै बैडमिंटन भॉलीबॉल ईसभ खेलनाइ नीक लागै छै
तब तऽ ठीक के छिय हम हमरो खेल में सबसे ज्यदा नीक लागे छै फुटबॉल क्रिकेट गुल्ली डंटा चोरी नुक्की कबड्डी बाड़ी ऐ बी सी सब बड़ा नीक लागल छै खेले मे
दसी बीसी कम खेलै छियै
दसी बीसी तीति तीति होखलै नीचे चिन्ह पार के ओहि ले अच्छा रहै छै दसी बीसी अहाँ केना खेलले छी छियै दसी बीसी
ओ लड़की के खेल छी
न लड़को खेले छै ओपर खेल पर कोनो खेल पर न लिख रहल है कि लड़की के है ई लड़का के अहाँ के पता न छै का खेल के बारे मे
नहि हमहु सब न अकिल छी
कोनो खेल मे लड़की य लड़का नहि होखलइ सभ खेल सकैत छियै अहाँके बात बताउ अहाँ के माता पिता के स्वास्थ्य कैसन हइ नीमन छियै
हँ सब नीक छियै
और बताउ ने ओने हाँ रौदा उगल छै मौसम कैसन छै यहााँ के
हँ यहाँ काफी रउदा उगै छै
गर्मी भी बहुत पड़ै छियै
हमरो ओरी काफी रौदा उगल छी बड़ा गर्मीो पड़ल छी
आर बताे छिय ने
आओर सब नीक छियै अहाँके पढ़ाई लिखाई कैसन चलत छियै
सभ नीक चलै छै
चलियै अहाँके ओइसे कहुना कक्षामे पढ़ै छी
बारहवीं कक्षा मे पढ़ै छियै अहाँ के किस कक्षा मे पढ़ै छियै
हम तऽ हमहूँ बारहवी कक्षामे पढ़ैत छी लेकिन ए साल इमतहान न देबै अगला साल देबै एहि सल बाद थोड़ा कुछ नया सीखे जाात बानी सूरत ए आइ के बारे मे किुछ सीखे जात पान आओर बतैयै ने अहाँके कुछ नया हुनर सीखयके मन करत छै कि न
हँ सिखने के तऽ मन करै छिय आज आजकल तऽे सब नीक छिय पढ़ाइ लिखाइ करके कुछ फायदा नहि छै
हँ य है कि सिखल सबकुछु है ने इ आधुनिक जमाना में तऽ य के चलती चलल छै
ह पढ़ाइ लिखाइ सब पिछुा जाइ छै अब ए आइके जमाना चलै छै
तइ
एमल खाय छै
आऑँय
एमली खाइ छै यार
इमली कहाँ खााय छै उधर होइ छै का इमली
देखे सह पता न
अब इमली के सीजन चल गई छै देख देख देखे के पड़तै कि इमली है कि नहिा है आओर ओते आहके खााय छै कि नहि इमली
हँ खाइ छियै काफी नीक लगै छियै एहिमे लि खट्टा बहुत लगै छै
ह खाटा ल पा प्ाका इमली तऽ मीठा खाटा लागै छै ने
हँ
पका इमली बड़ा स्वादिष्ट बड़ा निक लागे छै हम तो बहुत खायली पकाय वाला इमली खरीद के
चलिये आउ बतय छी ने खाजा खाइ छीिय खाजा खजुर
अहाँ खर्चा करियइ न
पैसा नहि छियै
चु खी यइ ने
पैसा न छै
ल कल अपनीे रहल है जब से काम करै छियै ने अहाँके
अरे पैसा छियै ने तऽ ओ पथी वालला के दे दी छै डिलेवरी वाला
दुनिय न के जब से अहाँके पढ़ाई करै छी तब से रए कल्पनीे धैले छी जब कह तब कहे छीिय कि पैसे न है
पैसा रहै छै तब ने कहै छैिय कि हँ पैसा हइ
अचछा आओर बताय आइ
सभ नीक छै हर बतै छी ने किताब पढ़ना नीक लगै छै
हँ किताब पढ़ल तऽ बड़ा नीक लागै छै हम तऽ हिन्दीक के किताब बारा पढ़ैत छीिय बहुत आ ज्यादा पढ़ै छी हिंदी के किताब रात भर पढ़े छी हिदी के किताब अहाँके हिन्दी के किताब पढ़ल कैसन लागै छै
हँ काफी नीक लागै छी हिन्दी कित पढ़
तहि ने माता पिता के खाना भऽ गेलै
हँ सब भए गेलै
अहाँके मतलब सभस खानामे सभस नीक कोन खाना लागै छै
चावल दाल सब्जी शाकाहारी खाना काफी नीक लागैत छै
चलिय अहाँके श शाकाहारी खाना ज्यादा खाइ छियै छथिन
हँ
ओ अहाँके ओहिसे मसाहारियो कम न खा लेथिन
ह दुोनू खााय छियै समझलिय हम दुनू खााय छीै शाकाहारी मांसाहारी भी
ओ अहाँके आओर सुनाउ ने अहाँके तबियत ठीक हइ
हँ सब नीक छै
अहा के बागवानी में कोन कोन से आम के पेड़ कोन कोन से अलग पेड़ लगले छी तऽ का बताे
बागवानीमे आम लगै छैिय डालमाके बिीज्जूके मालदेहके य लगै छै
ए लगैले छी न
हँ
के औरो कोनो अलग आम नहि लगे और कोनो अलग पेड़ न लगेले छियै
न यही तीनोू लगा लै छियै
खाली आमे के पेड़ लगा ले छी ने
अनेक प्रकारके पौधे लगाय लै छियै लेकिन बगीचेमे नहि लगाय लै छियै गुआासपर लगय लै छियै
ओ गास पर तऽ सहजनोो के पेड़ लग ले छी अहाँके
हँ ओ लगैले छियै ने तऽ ओ पूरा नहि घासप लगले छियै ओ ज जमीनो बेचा गे छै
अहाँके नायकवास कहाँ बना ले छियै
अरे नया गछ नहि देखै छ उधर दूरी है
हँ
अरे देखे छिय न
जहाँ पहिले रहै वहाँ पे
हँ पहिले यहाँ रहै छै छै गाँवमे
तऽ अब कहाँ हइ
अब वहाँ है सुना देबी छै
ओ हँ चलियै आओर बतैे अहाँके सबसे नीक कोन आम लागै छै
मालदे लागैत छै सभसँ ज्यादा नीक
ह हमरो मालदेव आम बड़ा नीक लागे छै अहाँके मालदेव आम के आम रस पीले बी पीले छियै
हू फिरे छिय
अहाँके आम रस कैसन लागल
काफी नीक लागै छै
आओर बतैए अहाँके कहबो सिकंजी पी ले छैिय कि नहि
हँ पीले छियै काफी नीक लगै छै
ह सिकंजी काफी नीक लगै छै आ धूप से भी काफी रक्षा करै छीियै सिकंजी आ धूप मे रौदा में बाहर ना निकलबै यहा के माता पिता के भी बाहर ना निकले देबे यहा के आ सिकंजी बना के खूब पीबे सिकंजी काहेक घाम से धूप से रौदा से बड़ा रक्षा करै छै चललियै फेर कभी टाइम मिली तऽ अहाँ से गप करब नमस्कार
नमस्कार